हँ गोड़ लगै छी।
हेलो।
हँ गोर लगै छी।
नीके रहू आब अहाँ बेरमे आवाज किये नई अबैये यौ।
आब आबि जैत।
हँ नीके रहु खुश नीके रहु खुश रहू दनदन करु बुची के आवाज बड़ बढ़ियां आयल रहय।
ह तऽ बुचि स गप्प भेल?
आँ।
बुच्चीसँ गप भऽ गेल?
हँ हँ बुच्ची से गप भऽ गेल।
अच्छा।
हँ ताइ तऽ अहाँके तकर बाद कहलियनि जे एकबे कऽ दै छियै हमहूँ जे साइकिल मे से हमरा अथी भए गेल अछि पंचर भए गेल छै कि की छै हवा द छियई निकलि जाइ छै।
हँ चुनिआँसँ सेहो काल्हिना कहैत रहथि जे केने रहीयन साँझमे नहि उठेलथि।
हँ आ तखनिे नहि कहलहुँ जे बुच्चिएसँ गप्प करैत रहियैन ओहि कालमे के खिन तऽ ओ फेर कटि देलखिन तकर बाद हमरा तेरसो गेलिल ओकर बाद भऽ गेल अनार भऽ गेल तऽ ओ नहि अभी कालमे लो भऽ जाइ छै लेट तकर बाद हुनका ओ तऽ पूजा रहनि पूजामे चलि गेलियै हँ आ
हँ।
एखन तऽ हुनका कहाँ हुनका नहि छनि आब भिनस भोरमे केने रहथि
हँ।
हँ तोक लन जन नहि हम अथी कऽ सकैत छी।
के कहल आय ा
हुनकरु हुनकर चुनिआसँ कहलनि हमरा सबके खतर खतम भऽ गेलै तऽख ध अथी केलखिन की केलखिन पता
एकटा नम्बर तऽ छैनि ने चुनिियाँके
नहि ह कहलनि हुनका कोटा समाप्त भऽ गेल छनि
नहि-नहि एकटा नम्बर छनि चिनिियाँके
हमरार हमरा आर तऽ सएह कहलनि जे एकोटा ने अथी नहि हम पुछबो कोटाब
अच्छा ओ भस क नहि आता तऽ
आ आँ
कने हेतनि भऽ सकैएा भऽ गेल हेतनि, भऽ गेल हेतनि
हँ ह क फोर्न भरलियै क से त एकटा भरलियै तऽ फेर ओ कहलखिन जे
अहाँ पुछलियनि अहाँके नाम अलनि?
अहाँ नहि भरलियैलग सभ भरा पडै छै हम केह से सब नै हमा बुझालि हम भैर दे कि अहाँ अहाँके नहि अथी करतन तऽ अहँ ठीक छै कऽ दियौ
हाँ। आओर-आओर सब ठीके ठाक। कतय छियै एखन?
एखन से वएह रस्तामे छियै वएह पुरना कॉलेज लग
अच्छा सरिसा पहुँच गेलियै?
र पुरना कॉलेज लग पुरना कॉलेज लग
अच्छा
पुरना कॉलेज नहि, पहिने नहि कॉलेज छलैएे
हँ-हँ हँ
पहिने जे कॉलेज छलै हे
देखी जा हँ बुझलियै
हँ बुच्ची की कहलियै बुच्चीे ट
बुचछी से कीसभ गपशप
इएह गपस फीस फोटक सएह सब क घर अङ्ग, की खेलहुँ कतऽ केलहुँ? इएह सब
अच्छा काल्हि ने तऽ बुच्ची बचि गेल रहथि से कहलथि कि नहि
की क की भेलाला?
साँझमे भरतीू ओतयसँ अबैत रहथि
हँ से कहाँ कहली तो
नहि अहाँके नहि कहलयत ओ स्नेक स्नेक अहाँके अथी पोखरिवला रस्तामे बीचेमे रहनि
हँ-हँ-हँ
हँ भरतू ओतयसँ अबैत रहथि साँझमे जंगल छैन नहि ओ पोखरि वला रस्ता मे दुनू कात से।
हाँ।
आ बीचेमे रहै ओ
अकाबोन छैय तऽ ओ सब रस्ता के रात के बेकार ओ सब
आ तऽ कहलथि जे चौकुटवला रहै कुनु बिखाइए रहै कुनु दे।
त किछु भिड़ लेन, तिड़ लेन नहि ने।
नहि-नहि से सब नहि बैच गेलेथ से कहलेथ। तकर बाद तऽ हम फेर डरा गेलहुँ तऽ कनि सब कहलक कहऽ लागल की भेल की भेल तऽ फेर ओम्हरसँ फेर रोड दिससँ अयलहुँ।
हाँ।
हूँ सएह ओ कहै छलथि। हमरा भेले कहने एतै त अहाँके नहि कह तऽ रातिमे अहाँ फोन कहाँ ककरो केलियै?
रातिमे गप्प भइए गेल रहए रातिमे भऽ गेलै ओ साढ़े दस बजे तक हम प्रतीक्षेमे रहि गेलहुँ।
उ कथीके बौआके?
हाँ रोटी पकौता हाहा
नहि तऽ ओ तऽ तऽँ तऽ बुच्ची बेबीके गलती दुनू बहनकेँ कहि देने रहथिन जे कहि देबनि जे नहि हम एने। पार्टीमे नहि आयब।
आँ-आँ आबि तऽ गेल रहै साढ़े दस बजे तऽ आबि गेला।
अच्छा
हाँ लेकिन उ जा कऽ अपन अथी करलनि तऽखन देखलियै साढ़े दस बजे साढ़े दस बाजि गेलै। तखन खेनाइ जखन आटा साने लगलहुँ रोटी पकाबऽ लगलों तँ एगारह बेज गेल। कहलियै तऽखन तऽ दछ दिनमे गप्प भेलै रहए सभसँ तखन
उ नहि हमरा बुची कह लऽ पापा आब नॉर्मल फोनसँ फोन गप नहि करै छथिन आ घरे हँ-हँ बुची कहै छलथि जे पप्पा नॉर्मल फोनसँ गप्प नहि करै छथिन। आबसेरसँ एतऽ गप्प करता हा हम कहलियनि ठीक छैथ हा हाँ।
ह तऽ कोनो गपे अथीन गपे भऽ भैए गेल भइये गेल।
हाँ तखन एहिही पर किए ने हेत।
तऽ आन गपशप कोनो से नहिए रहैत छैय। त ओहिमे राति मे वएह भऽ गेलै रातिमे। ओ आटा सनिके रोटी पकबऽ लगलो।
हाँ दिनमे खेनाइ-पिनाइ भेलै कि नहि?
हाँ दिनमे भेलै हुनका नोते रहनि अहाँके कक्का मसा स अ साढ़े नो बजे सुटके उठला।
उ
तकर बाद खेनाइ बनौलनि।
अच्छा।
हाँ हु हुनका नोते रहनि आइयो राति तो रातोमे भरसक नोते रहतेन। बोझन विकास ओतऽ छियनि भगवानक पूजा।
अच्छा तखन तऽ रहबे करतनि हुनका।
हाँ तखन त नोत रहबे करतेन।
आइ बेबियओके कतौ पूजा छियैन भगवानके कहै छलै जे शुभङ्करपुरमे कतहु छियै। हुं।
बु बुच्चिओके छियनि तऽ।
हँ आइ छै तऽ पूजा तखन भगवानक पूजा। बेबियो जेती बेबियो जेती शुभंकरपुर।
बेबी से तऽ नहि गप भेल आ बुच्ची कहलैन हैं जे ओ कतहु छैन भगवानक पूजा।
हँ।
हँ तहन त ठीके अछि आब ओ जब अथीसँ एकादशीस पहिने सभ पूजा कऽ लेतै ने। जकरा करबाक छै आ भगवान सुति रहथि थिन तखन नै ने पूजा हेतय।
हँ।
जे महीने महीने जे करैए सएह टा सएह टा करत। आ जे ओना करैए से तऽ आ उटथिन भाग उठथिन भगवान तकर बाद देवउठानके बादे हेतय।
हँ।
आ आइ खस्ठी की सप्तमी भैेए गेलय।
ह।
तऽब इएह तीन चारि दिन जे हेतै पूजा से हेतै।
हुंह।
तकर बाद तऽ भगवान सुति रह हँ तकर बाद तऽ भगवान सुति रहताह।
कहिया?
ऐं।
भगवान।
एकादासी दिन एकादासी के सुतै छै होइ छैन। आइ षष्ठीके सप्तमी भैए गेलै।
यह एकादशी।
हँ हँ इएह एकादशी क।
आर हँ अच्छा तै सब हाइ हाइ क
हँ एहिमे अखन रथ दशा चलैय छै ने।
हँ। हँ तैं सब हाइ हाइ क भगवानक पूजा कऽ रहल अछि।
हँ हँ एकर बाद नहि ने हेतै उएह कहिआ छियै एहि भरिसक किएक छै आइ तीन चारि दिन भेलै आइ सप्तमी भेलै षष्ठी भेलै तऽ पाँच दिन। हँ तऽ आय छियै क तारीख आइ आइ उन्नैस छिय आइ उन्नैस छियै ने।
हँ हँ।
हँ तऽ उन्नैस पाँच चौबीस तऽ ओएह तेइस चौबीसके तक हेतै।
अच्छा ह
आओर सभ कोनो कोनो नव गप तऽ नहि ह। कोनो नब गप तऽ नहि?
नहि एखनि नहि कोनो आइयो तऽ कहलियै हैं देखियौ, हूं
आछा कतहु काज भऽ जे ने कतौ जे रहितनि तऽ सबटा ने दिक्कत होइ
नहि से आब अपनो छनि अपनो कहै छथि कए बेर नहि कहै छथि से बात नहि अपनो आब देखलियैन हैं जिज्ञासा कनि लगलैन हैं। एकटा होइ छै ने खोचारनाइ त से एक दू बेर अपनो कहै छथि जे ओ ओकरासँ पुछियौ ओकरासँ पुछियौ।
आ
तखनि देखियौ आब जे जे जेहन भऽ गेलखिन हैं तकर की करबै ओ ओकर त आब ओ
हँ अपना भरोस अपना हिसाबसे तऽ नहि होइ छै।
नहि नहि एकटा बात पक्का छै आब हुनका जे एज जे भऽ गेलनि हैं जे छनि
तइमे ओ डाँट फटकारि कऽ नहि सुधरैवला छथि।
हँ
आ आब हुनका इमोशनले जदि कयल जानि हँ प्यारेसँ जदि कनियो सुधरैके चांस छनिऽ त प्यारेस इमोशनलेसे हँ आ बिगड़ि कऽ तमसाक जे चाहबै सुधरता से सम्भव नइ ऐ।
नहि से त त त कहाँ हम किछ कहै छी किछ त कहितो तै दुआरे हम तऽ किछ कहिते नै छियैन।
हम सैह कहऽ चाहै छी अहाँके तऽ ओ जे चाहबै जे ठीक छै सुधारय चाहै छियनि ने नीक नीक होइन कतहु काज होइन ताहि दुआरे कहै छियनि लेकिन ई पक्का छै जे हँ चाहबै जे बिगड़बनि, तमसेबनि, मारबनि तइ स सुधरता से सम्भव नहि छै।
ताहि सबस की हेतइ?
आब हुनका दूएटा चीजस यए कनियो मनियो सुधरता तऽ एके टा चीजसँ इमोशनल केला स।
हो हां
तखनि तऽ अपनो कहैत छथि नहि कहैत छथि कहाँ तऽ बीच बीचमे देखै छियैनि पाँच दिनपर भायजी ओकरा पुछियौ ने हँ हँ ओ काज हेतै, हँ तऽ ई त येहे जे हम त एतबे बुझई छियई यैह उन्नति भेल हमरा प्रोत्साहन हं एक साल के मेहनत लोक कहै छै किछो तऽ हम तऽ कहै छियै जे इएह हमरा एक सालके मेहनत उपर भेल। हँ आइ तक आय हम बउवा आइ पाँच सालसँ दिल्लीओमे छथि कि कतहु छथि आइ तक कहियो नहि कहैत रहथि अपने मोन होइ के हँ। जे भायजी यौ देखियौ ओकरा पुछियौ हमरा काजो करैके अय से तऽ नहि कहियो कहैत रहथि से आब कहैत छथि तऽ यैह हम बुझैत छियै हम उएह जितलहुँ। हँ लागल छै तक
अन अन्तर तऽ कनिए मनिए नहि भेलै ने, अन्तर तऽ बे बहुत भेलै ने।
ह्म्म तखन तऽ गाम घरमे छै, गाम घरमे तऽ कनि दसटा लोको कनि भर क बै बला छै, हा दस टा दस तरहक गप्प कहै छै, ओ कहै छै, हँ भरकेबे करै छै। ताहिमे हुनका सभ एके रङ्ग नहि होइ छै, ओ छथिन दोसर टाइपके आदमी। हँ ओतेक सोचय विचारलहुँ नहि हँ, कहलियनि हँ हँ यौ ओना भऽ गेलै तऽ हँ भऽ गेलै। हँ यौ ओकरा जा कऽ दू थप्पर मारि दियौ, तऽ ओ जा कऽ मारि देथिन।
हूं हूं
हँ हमसभ सोचै छी, जे केना मारबै, किया मारबै की गलती केलकै? ह बात की छै? ओ से नहि बुझथिन जे तऽ की ब ओते पूछ पाछ नहि करथिन, हुनका पप्पा हमरा कहलथिऽ मारि दियौ तऽ मरि देबै।
से जोशाहवला आदमी छथिन तऽ ओहिमे की करबै? सएहसभ
हम्म
आओर सब? समय केहन अहाँसभ दिस
समय गर्मी छै य, मेघ लागल छै
हँ गर्मी एतय उमस कहाँ? मेघ तऽ एतौ भैर दिन लागल छै लेकि कि उमहरस कनियओ कम नै हे।
हँ मेघ एतो लागल छै, गर्मी छये।
हँ उमसँ कनि उमसँ कनिओ कम नै।
हँ गर्मी मे एको पाया
हँ
गर्मीमे नहि छै कमी।
नहि गर्मीमे कनियओ कमी नै छै।
हँ मेघ लागल छै।
पहुँच गेलहुँ सरिसो फीलड कि नहि?
पहुँचलो ह पहुँच जेत लेकिन एठिन मासटरनी इकुल लगब गेल उमर हल्ला होइत रहे छै। क त आबाज नहि क
हँ-हँ- हँ- हँ मास्टरनी इसकुल लग आबि गेलहु।
हाँ